हँ नमस्कार मित्र
हँ मित्र आइ बहुत दिनक बाद तोरा सँ भेंट भेल हम सोचैत रही जे परिवारक संग रहबाक अनुभव पर तोहर विचार जरूर सुनब कारण परिवार जीवनक समझ पैघ आधार होइत अछि
बिल्कुल अहाँ बिल्कुल सही कह-कहैत छी परिबारक संग रहला सऽ जीवन मे प्रेम अपनापन सहयोग आ सम्मानक भावना सदिखन बनल रहैत अछि जाहिसँ मन हमेशा प्रसन्न रहैत अछि
हमर विचारमे संयुक्त परिवार ओह वा छोट परिवार जाँ सभ सदैसँ एक दोसरा कऽ सम्मान करथिन तऽ घरमे सुख शान्ति आ खुशहाली सिदिखान बनल रहैत अछि
बिल्कुल हँ परिवारक सभ सदस्य जँ एक दोसराक समस्या बुझी ओकर समाधान मे सहयोग करथि तऽ जीवन कठिन समय सेहो बहुत सहज भऽ जाइत अछि
हम बचपनसँ अपन माता पिता दादा दादी आ भाय बहिन कऽ संग रहल छी ताहिसँ हमर संस्कार अनुशासन आ जिम्मेदारी सिखबाक अवसर भेटल
बिल्कुल परिवार मे बड़का लोक कऽ अनुभव बहुत मूल्यवान होइत अछि कारण हुनकर सलाह जीवनक सही निर्णय लेबामे बहुत सहायता करैत अछि
जखन परिवारक सभ सदस्य एक संग बेसी भोजन करैत छथि तखन घर कऽ वातावरणमे प्रेम आ अपमान आपनक भावनापर बेसी मजबूत भऽ जाइत अछि
बिल्कूल मित्र परिवार से त्यौहार मान बेसी जे खुशी भेटैत अछि ओ खुशी दुनिया कऽ आन कोनो स्थान पर सहज रूप मे नहि भेटैत अछि
हमरा लगैत अछि जे बच्चासभ जँ परिवारक संग समय बितबैत अछि तै हुनका सभमे नैतिक मूल्य संस्कार आ सम्मानक भावना स्रोत विकसित होइत अछि।
बिल्कूल सही कहलू परिवार आ बच्चा पहल विदाथी विद्यालय होएत अच्छा जत ओ जीवनक कऽ जीवाक तरीका व्यवहार करतव। शीखैत अछि छी।
परिवार मे एक दोसराक भावना बुझब बहुत जरूरी अछि कारण एहिसँ आपस विश्वास आ सम्बन्ध मजबूत बनैत अछि।
बिल्कूल ज घर मे सभ सदस्य धैर्यसँ एक दोसराक बात सुनीथी त छोट छोट विधा विवाद सेहो बहुत आसानी से समाप्त भऽ सक जाइत अछि
माता पिता के सम्मान करब आ हुनकर सेवा करब पड़त सन्तान कऽ सभसँ पैघ कर्तव्य मानल जाइत अछि
बिल्कूल दादा दादी कऽ समय बतला सभ बहुत रास जीवन कऽ अनुभव प्रेरणा आ संस्कार शिखबा कऽ अवसर भेटैत अछि छी
परिवारमे प्रेम विश्वास आ ईमानदारी रहत। तऽ घर के वातावरण हमेशा सुखद शान्तिपूर्ण आ आनन्दमय बनल रहैत अछि।
बिल्कूल परिवारक सभ सगे ज अपन अपन जिम्ममेदारी ईमानदारी पूरा करती तऽ कोनो प्रकार कऽ कठिनाइ। घर पर अधी दन धरि नहि केत छै
हम सदिखन प्रयास करैत छी जे अपन परिवार कऽ सभ सदस्य सम्मान करी हुनकर खुशीमे अपन खुशी खोजी
बिल्कूल ई बहुत नीक विचार अछि कारण परिवार कऽ खुशी मे सभ आगे बनल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अर्थ पूर्ण बना दैत अछि।
कठिन समय मे परिवारि कऽ एकमात्र एहन शक्ति होइत अछि जे बिना कोनो स्वार्थ कऽ अपन सदस्य्य कऽ साथ दैत अछि।
बिल्कूल परिवार कऽ सहयोग आशीर्वाद भेटला से मनुष्य जीवन कऽ पघस पेग चुनौती। सामना आत्मविश्वास संग कऽ सकैत अछि।
हमरा विश्वास अछि जे परिवारक सपमसन रहनिहार व्यक्ति समाजमे सेहो सम्मान आ विश्वास प्राप्त करैत अछि।
बिल्कुल हँ कारण परिवार मे सिखल संस्कार आ व्यवहार समाज मे व्यक्ति के पहचान बनाबैत अछि आ सबके प्रभावित करैत अछि।
हम चाहैत छी जे प्रत्येक व्यक्ति अपन परिवारक संग समय बिताबै। हुनकर सम्मान करय आ प्रेमसँ जीवन व्यतीत करय
बिल्कुल परिवार जीवनक सबस पैघ धन अछि। एकर महत्व बूझीके एक दूसराक सहयोग सम्मान आ प्रेम सदिखन बनने रखबाक आवश्यक अछि।
बिल्कुल सही कहल मित्र हमसभके मिलिकऽ सभ्पन परिवारक सङप्रेम विश्वास सहयोग आओर अपनापनक वातावरण बनाए रखबाक प्रयास करबाक चाही। कारण सुखी परिवारे सफल आ सुखमय जीवनक सभसँ मजबूत आधार होइत अछि।
बिल्कुल कल्हि हम अपन पूरा परिवार संग बहुत समय बितेलौं तखन हम महसूस भेल जे परिवारक संग बितओल प्रतेक्षण जीवनक सबस पैघ खुशी आ सच्छा सुख दैत अछि।
बिलकुल सही कहलहुँँ परिवारक बीच लशा सामनमे अपनापन सुरक्षा आ विश्वासक भावना उत्पन्न होइत अछि। जाहिसँ जीवनक कठिन परिस्थिति सेहो आसान लगैत अछि।
बिल्कुल जखन सभ सदस्य एक दोसरक सम्मान करैत छथि आ प्रेम पूर्वक व्यवहार करैत छथि तखन घरक वातावरण हमेशा सुखद शान्ति आ आनन्दमय बनत रहैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे परिवारमे व आपसी समझदारी आ सयोग रहत तऽ छोट छोट समस्या सेहो बिना झगड़ाके आरमसँ समाप्त भऽ सकैत अछि।
बिलकुल माता पिता के मेहनतक आ त्याग कारण मे बच्चा सब नीक शिक्षा संस्कार आ जीवनमे आगाँ बढ़बक प्रेरणा प्राप्त करैत अछि।
दादा दादी आ आ नाना नानिक अनुभव जीवनक अमूल्य धरोहर होइत अछि। कारण हुनकर बातमे जीवन जीवाक सैकड़ो सीख छिपल रहैत अछि।
बिल्कुल परिवारक सङ्ग देसी भोजन करबाक परम्परा अपनापन बढ़बेत अछि आ सब सदस्य बीच प्रेम सम्बन्ध के आर मजबूत बनैत अछि।
त्यौहार जन्मदिन आ खुशीक अवसर परिवारक सङ्ग मनयलासँ ओ या जीवनभरि लेल विशेष बनि जाइत अछि।
बच्चा सभ जे परिवारक। बीच रहैत अछि तऽ ओ सभ बड़का ले। लौगक सम्मान अनुशासन आ जिम्मेदारी महत्वपूर्ण। सहज रूपसँ सीखी जाइत अछि।
परिवारक सभ सदस्य एक दोसरााक बात ध्यानसँ सुनथि। तऽ गलतफहमी कम होइत अछि आ विश्वास बढ़ैत अछि।
बिल्कूल कठिन समय मे परिवार एक एक सदस्य सहयोग मनुष्य के मानसिक शक्ति देत अछि आ निराश होमे से बचैत छथि
जा घर मे प्रेम धैर्य आ माफीक भावना रहतै परिवार मे सुख शान्ति सदिखन बनल रहत।
बिल्कूल हमरा अपन परिवार कऽ संग घुम बात करब हँसी खुशी समय बीतावल बहुत नीक लागत अछि कारण एहि। सभ मन ताजा भऽ जाइत अछि
परिवारक बीच रहलासँ अकेलपन कम होइत अछि अ जीवन मे आत्मविश्वास बढ़ैत अछि।
बिल्कूल। हमरा विश्वास अछि जे पैसा जीवन मे जरूरी अछि। मुदा परिवार कऽ प्रेम सातस पेघ धन दुनिया म दोसर नहि अछि।
सही कहनाहुँ धान दौलत फेर भेटि सकैत अछि। मुदा परिवार कऽ विश्वास टूटी जाइ तइ फेर जोड़ब बहुत कठिन भऽ जाइत अछि।
बिल्कूल प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य अछि जे ओ अपन अपन माता पिता आ परिवार कऽ सा सदस्य सम्मान करै आ हनकर सभ कऽ सेवा करे
परिवार कऽ एकता रहलासँ बच्चा सभकऽ भविष्य उज्ज्वल बनैत अछि आ समाजमे सेहो सम्मान बढ़ैत अछि।
बिल्कूल जखन परिवार सभ सदस्य सभ मिली के निर्णय लेत छथि तो घर मे कोनो तरह के विवाद काम होइत छै।
परिवार मे अपन विचार शान्ति आ विनम्रतासँ रखला हैं सभ सदस्य एक दूसराक भावना बुझि सकैत छथिन
बिल्कूल परिवार संग बितवल समय कोनो विकल्प नहि छथि। कारण ओहि समयमे सच्चा प्रेम अपना पान आ खुशी भेटैत अछि
हम सभके मोबाइल आ व्यस्त जीवनसँ समय निकाली परिवार कऽ संग जरूर भस आ बातचीत करबा कऽ आदत बनाबय चाही
बिल्कूल परिवार मे रहला सभ मनुष्य दया करु ने सहयोग आ मानवता वास्तविक अर्था। शीखै अछि
जहा प्रत्येक परिवार प्रेम सम्मान आ विश्वासक आधार पर चलत तऽ समाज सेहो चूखि सुरक्षित आज समृद्धि बनत
बिल्कूल जब प्रत्येक परिवार प्रेम बिल्कूल सही कहलू एहि लेल हमसभके सकल्प लेबाक चाही जे अपन परिवारक संग प्रेम सम्मान सहयोग अपनापन बनाय राखब कारण सुखी परवारसँ सुन्दर जीवन कऽ शुरुआत होइत अछि।
मित्र हमरा लगैत अछि जे अपन परिवारक संग रहब। जीवन कऽ सभसँ पैघ सुोग अछि। कारण परिवार सदिखन प्रेम सहयोग आ अपनापन दैत अछि।
बिल्कूल अहाँ सही कहैत छी जखन परिवार कऽ सभ सदस्य एक दोसरा कऽ सम्मान करैत छथि। तखन घर मे खुशी आ शान्ति सदिखन बनल रहैत अछि
माता पिता कऽ स्नेह दादा दादी कऽ अनुभव आ भाय बहिन कऽ साथ जीवन के सुन्दर आ प्रेरणादाय कऽ बना दैत अछि।
बिल्कूल परिवारमे एक दूसरा सहायता करब आ कठिन समय मे साथ देबे प्रत्येक सदस्यता सभसँ पैघ जिम्मेदारी होइत अछि।
हम रोज प्रयास करैत छी